ह्म
की की हाल चाल छै
बड़ा सब नीके छै अहाँ अपन कहू
हँ हमरा आरके भी सब हालचाल ठीक छै नीक छै बालो बच्चा सभ नीक छै हँ
आ बाल बच्चा बाल बच्चा सब तऽ नीके रहय छै अहाँ अपन मालिक के गप्प कहु केना छथिन अहाँके मालिक
तऽ कटा गेल छै तऽ तनी बेसीए आर कटा गेल छै ठारने खूब आ ओ तनि बचवन के साइकिल किल से कैसनो करके सुधारे उधारे में ने हाथवा खत थकुच्चा गेल छै तऽ खूबे खून बहल छै तऽही सोचले छियै आर के तनि कोनो डॉक्टर उक्टर पास ले जा कर के तनि टेबेक उडबेक के सुइया उइया दिला देबे से बेस रहय
ज्यादा भेल छै मने भोरे से अभी तक खुनवा रिश्ते छै
बाप रे तऽ अहाँ कथी लए इन्तजार करै छी सखी जा के करवाबू ने
हँ तऽ पटी उटी करवा देले छियै अभी
अच्छा आ बेटाडिन नहि लगेलियै यै
हँ बीतादिन एगो अथी निमोदिन पौउडर रहय से तो वैह डाल करके अ हमरा पापा भी बाबुजी भी डाक्टर छियै न तऽ घरे पटी उटी बैंडेज उंडेज करबा देलै छै तऽ फिर हँ तस साँझे पहर तनी धूप उपा तनि कम हो जाइ ने तहन
चार हो जाइत
हँ प्रथम उपचार हँ तऽ ओकरा साफ उफ करके आओर पापा आर तनी पट्टी उट्टी करा कर देले छियै तऽ तनि फेर संझिया आर जा करके ट्रेटभेब दिलवा देबे नहि तऽ फिर कोनो डॉकटर उक्टर के दि खबा देब आजकल तऽ डॉक्टरो पास डॉक्टरो पास जाइके इच्छा नहि करै छै सखी
कतनो इच्छा नहि करे बहिन लेकिन कोनो खुशी से ते नहि जाय छै कोनो जाय छै तऽ अहाँ के दिक्कते से ने जाय
नहि अहाँके बात सही छै लेकि लेकिन डॉक्टरो आर भी ने पैसा कमाय खातिर ने फूंसी के घाव बना देबे छै आ ओकर आर बाद इलाज करै छै
हँ बात तऽ सही छै बहिन लेकिन कि करबे जाक दिखा दियौ देखियौ अपने से डॉक्टर बनला से अच्छा छै कि कोनो अच्छा डॉक्टर के दिखा दिय कोहियो देखियौ रोग बीमारी के पालला से कोनो नीक काज नहि छै ओ
सही बात छै तनि मनि बढ़ि जाय तऽ एहि तनिसँ नासुर बन जाइ छै तऽ
काल्हि तऽ बीमारियो जे छै ने से एकदम स्टेंडर्डे बीमारी छै आ तुरन्त मे किछु नहि होइ छै आ देखबै तऽ साल दू साल बाद ता चलत कि अहाँके चोट लागल रहै
हँ ई बात तऽ तू एकदम सही कहल रहलहु छै सखी अरे एगो जान परिचित आदमी रहै छै सकरार के ने बचपन मे माथा मे चोट लगल छै माथा मे ने शरीर के कोनो अंग मे छात ती उती मे चोट लगल रहै से जान हू उ न बाल बच्चेदार भऽ गइलो आर पोता पोती नाता नाती तखो भऽ गइल
मतलब कहियौ ने कि पचास साल से बे ये
बेसी बेस पचपन साल से उ भऽ ब बेसी भऽ गेल तऽ ओआर केना तनी सीनामे दर्द भेल तऽ सब ले के सब सोचले ने कि हार्ट अटैक छै तऽ सब लेके भागलै डॉक्टर पास तऽ डॉ र चेक करलकै न तऽ ओकरा आर के न कैंसर निकल गइलै
आ उ चोटके कारण
कहलकै डॉकटर कि इनका आरके एकरा आरके क डॉक्टर कहलकै कि एकरा आरके कहियो चोट लगल भेल से ओहि चोटवा के चलते आज ई कैंसर बनल
अच्छा एकटा गप्प कहू हमरा पहले सखी हम हँ सुनले रहियै अहाँके जे मालिक छथि थिन ओ किछु दिन पहिले कलकत्ता गेल छलथिन आओर अहाँ लेल खूब सुन्दर सुन्दर साड़ी लऽ के आयल छथिन
हँ सखी से बात
न कहलियै आंय हमरो कहतियै तऽ हमहुँ ओतऽ के कोटा साड़ी हम एक दू टा मंग
अ बात तऽ सही छै सखी तऽ हम न न सखी एमे एमन बात नहि छै तऽ अगर अहाँके साड़ी चाही तऽ हमरा आरके चारि गो पाँच गो साड़ी लाके किनके ला देले हथिन मालिक तऽ ओकरा आरे मे हँ
नहि नहि ओकरामे तऽ हम नहि सक नहि नहि ओकरामे हम बँटवारा केना करि लेब सखी अहाँ कहबै अहाँ हमर दुल्हामे बँटवारा करू तऽ हम केना कर लियै नहि नहि हुनकर पसन्द अछि नहि अहाँ गलती कयलहुँं अहाँ हमरा किया नहि अहाँ कहलो एको बार बज
अच्छा फिर दू चार पाँच रोजमे फिर इ खा के जाय के छै कोलकत्ता तो हँ अहाँ कहब तो अहाँके भी मंगा देब
हँ कहेके बात छै हम अहाँके अहाँ से हम लड़े छी आर अहाँ कहै छी कि बतैब हम तऽ लड़े छी अहाँ से अहाँ नै बुझलिये
नहि नहि बुझ बुझलेम बुझलेम नहि तऽ अहाँके हम मंगा देब सखि की
हँ नहि मंगेबै अहाँ तऽ बुझ लियौ कि हम अहींके लेके साड़ी आ हम अपन काज कर लेब
न न न नहि अभी अहाँके घरमे पूजा पाठ छै ने
हँ हँ हँ से से ने कह छलहुँ कि अभी गर्मी छै तऽ नहि हेतै तऽ कनि ह ओता के ह आ ओतऽ साड़ी जे रहे छै ने बहिन दू तीन बेर जे धो देबे से एकदम लागे कि फिर शरीर पर कपड़े नहि छै बुझलियै हँ से से से से न हम कहलौ कि अहाँक मालिक गेल रहथिन तऽ अहाँ एको बेर जे हमरा बजेतियै तऽ हम एक दू ता साड़ी मंगवा ले
अच्छा कोनो बात ना सखि अहाँके अ फिर दू चार दिन में हमार मालिक जाइ कोलकाता जाइ के जाइके बा कोलकत्ता तऽ हँ ह जाय वला छथिन तऽ हाँ के दिल मंगवा देब हम
अच्छा
ठीक छै ने हँ हँ ना ना एकदम ने बिसरबै सखी अहाँके सूती साड़ी सीधा पल्ला कर के पहिने के बड़ी बढ़ियां लगै
हँ नहि हमरा सचमे बड्ड नीक लागैत छै आ हमर शरीरोपर कनि जँचैत छै सीधा पल्लव आ नहि मेन बात छै ने कि सब ससुर उसुर रहै छथिन ने तऽ हम सूट नहि पहिरै छी ऐसे तऽ हम एतय घरमे सूटे पहिरै छियै लेकिन पुजा पाठ मे जे गाँंव घर से हँ गाँंव घर से जे सब हमर परिवार जुट ती उनका सामने हम अभी तक नहि पहेर लियै य तो कथी ल दू चार दस दिन लेल केकरो मान पर आदमी ई करत से हम सोचलहु न हँ तऽ हम सोचलहु कि किया नहि हम पहिर लेबै ई साड़ी सुती साड़ी अच्छा छै हमरा लग मे एहन बात नहि छै कि नहि छै अगर नहियो जेतीे मालिक तऽ कोनो दिक्कत नहि अछि
न न जाइ के बात न न दू चार दिन मे जाइ के छै हिनका तऽ हम बोलब तो इ हँ हँ हँ जयके बा
ऐसे कोनो बात नहि सखी ई नहि कि हम मन प्यव भार लग
न न नहि नहि न न अहाँ संगे कोनो भारके बात ना छै
देखियौ होइ छै कि पुरुष सब जाइ छथिन अपन काज लेले बुझलिए आ इसब हाँ आ इसब छै की सफर के आहाँ जेब मार्केट तखन न लेबै किछु खरीदबै आ मंगवाबे केत बड चीज छै हम तऽ सोचले रहौ कि एकटा पोला भी ओतय शंखा पोला जे रहै छै ओहो एक मंगवा लेब कियाकि न ओ ओतअ के संंखा पोला ओरिजनल रहे छै काली घाट मन्दिरके लगमे जे भेटै छै हँ तऽ अगर हँ अहाँके मान के उम्हर जाइके जे रहते न तऽ अहाँ से हम कह देबै देब आ हम पाय भे दे देब कियाकि अभी हम कार्या के काज न करै छी
अच्छा अहाँके भी भेटायल छै
हँ हमरो भेटल छै तऽ से से हम सोचलहुँ न की जे हमरा पाए भेटलय तब हम किये ने कुछ किछ किछ मंगाकऽ रख लेब हँ तऽ हमर एकाउंट मे हमर छै काज के पाइ तऽ हम सोचलहुं कि ओकरे से तऽ भैया जे पसन्द करके बत हम तुरन्त मे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देब ओ कारेके पैसा जे आबै छै से ऑनलाइने नहि आबै छै
ओ ई तऽ बहुत नीक हँ सही बात छै सखि एक एक पैसा के जोर के कार्या दे देबे
हँ सही कहलहुँ रुपिया नहि पैसा जोड़ै
हँ पैसा तक रूपा तऽ देबै छै लेकिन पा हो पैसो दे देबै छै एको पैसा क हँ छबो पैसा के अगर हिसाब छै न त छो पैसा भेज अ ह ह एकाउंट में क्रेडिट हो जाइ छै ई बहुत हँ ई तो एकदम बहुत सही बात
हँ नहि से से हम कहलहुँ ने कि हँ
के एतना मार छै दुनिया में धारी में की की कह सखी मने सब चीज के दाम तो सब लूट मे चावल
अरे की करबै औरत सबके पहिलेऔ औरत सबके पहिले घरे के मार रहै छै फिर ई सरकारों के मार छै से एकटा रिल देखले रहौं ह हम एकटा र्रीिल देखले रहौ ओकरा मे कहै छलै कि मोदी जे सरकार सरकार छै ने से अब न देश के तास बनल छै ओ चाहे छै कि हमर जे बहु पुतहु छै से कतहु घूमे नहि कआकि पेट्रोल बर के दाम बढ़ा देलक आ चूल्हा पे खाना बनाबे
हँ लकड़ी चूल्हा चाहे गोइठा
हँ गोस पे खाना नहि बनाबे किया कि ओकरा मे स्वाद लगे छै आ मतलब कि पुतहु किया आराम करत
ई टिपिकल सास वाला आ लूड़ि लछन दि
हँ आ सोना नहि खरीदे हमर बेटा के बहका बह कऽ सोना न खरीदे से बुझलियै एकदम सही मे ओ रील्स देखलियै ने हँ उ रील्स देख कऽ लगलै कि सच मे उ
गहना पस पसन्द नहि ने करै छियै सास तऽ वैसे मो दी के भी अच्छा नहि लगे छै
हँ नहि सास सभके लागे छै ने कि हमर बेटा के जितना कमाई होइ छै हमर पुतहु घुमेमे खायमे आ कि कहय छै कि सोने पहिरय में ह सब खत्म कर दै छै आ उ ई नहि बुझै छै कि जे एते खर्चा छै महंगाई मे से हुनकर बेटा के पाय से केना पूरा होय छै कनिक मनिक देखियौ कार्य एप से जे भेटय छै छै से हम सब नहि दै छियै खेती
तऽ साग सब्जीमे कतना सहयोग हो जाइ छै तऽ थोड़ी ने हम
तऽ हो जाइ छै आइ देखियौ बहिन आइ हम अपने खर्च जे हम मेंटेन कर ले छी ठीक छै तऽ उनका मे हमर मालिक के नहि न देबे के पड़ै छै हँ ओ लेल तऽ हमर मालिक एकदम फ्री छथिन
सही बात छै सखि अच्छा ठीक छै सखी तऽ हम ने अहाँ से तनि गप करब थोड़ा देर मे हमरा आर मालिक ना तनि भोजन मांगै छै हँ तऽ तऽ ठीक छै
के सेवा करू हमहुँ जाइ छी चलू सखी बाय ठीक छै ठीक राखू